नमस्कार।
सब ठीक छै ने।
हँ सब ठीक छै आज हम एक विषय पर बात करबाक चाही कली अब एक बहुत रोचक पुस्तक पढ़ि रहल छलहु आ पढ़ैत- पढ़ैत हमरा एहसास भेल जे पुस्तक वास्तवक सबसँ अच्छा बित होइत अछि।
हँ बिलकुल सही कहि ले रहल छी कियकि पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि मनुष्यक सोच आ व्यक्तित्वके सेहो विकसित करैत अछि।
सच कहू तऽ जखन हम कोनो अच्छी पुस्तक पढ़ै छी। तखन लगैत अछि जे हम एक नव दुनियामे प्रवेश कय गेल छी।
हँ बिलकुल पुस्तकक माध्यम से हम बिना कोनो स्थान पर गेलहु विभिन्न देश सं। कृति आ। इतिहासक अनुभव प्राप्त कऽ सकैत अछि।
कहलियै हम एक महान वैज्ञानिक जीवनी पढ़लिय जहिसँ हमरा बहुत प्रेरणा भेटल।
जीवनी पढ़नाइ वास्तवमे बहुत लाभदायक होइत अछि किएकि एकरा एकरा। स सफल लोक सबक। संघर्ष आ अनुभव जानकारी भेटत अछि।
हाँ जखन हम हुनकर कठिन परिस्थिति आ सफलता तक पहुँचबाक यात्रा पड़े, तखन अपन समस्या छोट लागैत अछि।
सच कहु ते पुस्तक मनुष्यके धैर्य, अनुशासन आ सकारात्मक सोच सेहो सिखबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यार्थीके नियमित रूप से पुस्तक पढ़बाक आदत विकसित करबाक चाही।
हाँ बिलकुल कियाकी पढ़नाय ज्ञान बढ़बाक सबसे सरल आ प्रभावी तरीका छै।
पर समय बिताबे छथी आ पुस्तक पढ़वा वाला धीरे- धीरे कम भय रहल अछी।
इ चिन्ताक केर विषय अछि कियाकि पुस्तक घन सोच विकसित करत अछि, जबकि बहुत डिजिटल सामग्री केवल त तत्कालीन मनोरंजन दैत अछि।
सच कहू त पुस्तक पढ़ला से शब्द भंडार सेहो बढ़ैत अछी आ अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत होएत अछी।
हाँ बिलकुल आ एहि कारण अच्छा पाठक अक्सर अच्छा व्यक्ता आ लेखक सेहो बनत अछि।
अधिकांश सफल लोक नियमित रूप से पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत अछि।
इ बात बिलकुल सही अछि कियाकि ज्ञान लगा तर बढ़बा लेल पढ़नाय आवश्यक अछि।
के जीवनक विभिन्न अनुभव से परिचित करबैत अछी।
बिलकुल पुस्तकक माध्यमसँ हम दोसरक अनुभव त सीख सकैत अछी। बिना स्वयं ओ गलती करने
सच कहू तो इतिहास, विज्ञान, साहित्य आ आत्मविश्वास पुस्तक सब विशेष रूप से उपयोगी होएत अछि।
हाँ प्रत्येक प्रकारक पुस्तक जीवनक कोनो ने कोनो क्षेत्रमे लाभ पहुँचबक अछि।
कली हम एक विचार पढ़लियौ पुस्तक एक एहन खिलाड़ी अछि जाहि से ज्ञानक प्रकाश बेहतर आबै।
इ विचार बहुत सुन्दर अछि आ पुस्तकक महत्व केओ स्पष्ट करत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे जे युवा पीढ़ी नियमित पढ़नाय शुरू करैत तै हुनकर सोच आ क्षमता दुनूमे बहोत विकास होय।
की होएत अछी।
बिलकुल सही केली पुस्तक केवल काजत पर छपल शब्द नहि, बल्कि अनुभव, ज्ञान, प्रेरणा, विचार आ आत्मविश्वास एहन अमूल्य खजाना अछि, जे मनुष्यक जीवन के सही दिशा देबाक क्षमता रखैत अछि।
हाँ बिलकुल सही केलिये कियाकि पुस्तक मनुष्य के केवल तथ्य नहि सिखबैत अछि, बल्कि गहराई से सोचनाय आ विशेष आ विशेष केओ अलग -अलग दृष्टिकोण से देखनाय
हम्म सच कहु त हम जखन कोनो अच्छी पुस्तक समाप्त करै छी तखन लगैत अछि जे हम किछु नव सिखिके पहिने से बेसी समझदार भय गेल।
हाँ आ एहि कारण पुस्तक पढ़नाइ आत्मविकासक सबसे सशक माध्यम मानल रहल आ
कलि हमे एक पुस्तक तकालय गेल हेलो जेते हजारो पुस्तक सब सुव्यवस्थित ढंग से राखल गेल छल।
तखन ते ओ -ओ स्थान ज्ञानक खजाना जेका लगत होइ।
बिलकुल जतेक पुस्तक देखैत छलु, ओतेक लगैत छल जे मनुष्यक सिखबाक यात्रा कखनो समाप्त ने होएत अछि।
इ बात बिलकुल सही अछि कियाकि प्रत्येक पुस्तकमे कोनो न कोनो नव विचार अवश्य छुपल रहत अछि।
सच कहू त पुस्तक पढ़बाक आदत धैर्य विकसित करबा मे सेहो बहुत मदद करैत अछि।
हँ कियाकि पुस्तक पढ़नाइ मनक के ओ एकाग्रह करैत अछि आ लगातार ध्यान लगबैत सिखबैत अछि।
कलिय हम देख लियौ जे बहुत सफल लोक प्रतिदिन पढ़नाइ लेल निश्चित समय निकालैत छथिन।
बिलकुल कियकि ओ लोक जानैत अछि जे ज्ञानक निवेश सभसँ अधिक लाभ दिनरा निवेश होइत रह।
हमरा लगे जे पुस्तक मनुष्यक। कल्पना शक्ति सेहो बढ़बैत अछि।
साहित्य आ कहानी पुस्तकसभ काल्प कल्पनाशक्तिक केओ बहुत समृद्ध करैत अछि।
सच कहू तो एक अच्छी कहानी पढ़ला बाद ओकर। पात्र आ घटना करब बहुत दिन तक मन मे रहैत अछि।
हँ आ बहुत बेर ओ कहानीसभ जीवनक महत्वपूर्ण सीख सेहो दैत अछि।
कली हम एक लेखकक बात पढ़लू जतेक पढ़ब ओतेक सोचब जतेक सोचब ओतेक पढ़ब।
हँ ई विचार बहुत प्रेरणादायक अछि आ पढ़बाक महत्व।
हमरा लगै छै जे माता पिता के बच्चे। बच्चा सबमे बचपन से पढ़नाक आदत विकसित करबाक प्रयास करबाक चाही।
हँ बिलकुल कियकि बचपनमे बनल आदत अक्सर पूरा जीवन सङग रहल अछि।
सच कहू तू पुस्तक एहन- एक एहन साथीथ जे कखनो गलत सलाह नही देते छै।
हँ आ जखन मनुष्य भ्रमित होइत अछि तखन बहुत बेर एक अच्छी पुस्तक सही दिशा देख। ओहिमे मदद करेत अछि।
हमरा विश्वस अछि जे समाजमे पढ़बाक संस्कृति मजबूत होयत तऽ ज्ञान जागरूकता सकारात्मक सोच सेहो बढ़त।
कियकि शिक्षित आ जागरूक समामाजिक प्रगति मजबूत आधार बनबैत अछि।
बिलकुल सी कहलियौ पुस्तक पढ़नाइ केवल समय बितबबाक साधन नहि बल्कि ज्ञान प्राप्त करबाक सोच विकसित करबाक व्यक्तित्व निखारबाक आत्मविश्वास बढ़ेबाक आ जीवन के बेहतर दिशा देबाक एक अमूल्य प्रक्रिया अछि।
हमरा लगैत अछि जे पुस्तक मनुष्यक जीवन मे ओहि प्रेरारक भूमिका निभाबैत अछि जेकबा अन्हार मे एक दीपक रास्ता देखेल अछि।
बिलकुल -बिलकुल कियकि जखन मनुष्य ज्ञान ही रहैत अछि तखन सही आ गलत पीचर अन्तर बुझनाइ कठिन भय जाइत अछि।
सचके ओ तऽ बहुत रास पुस्तक एहन होइत अछि जे मनुष्यक। पूरा जीवन बदली। देबाक क्षमता रखैत अछि।
हँ इतिहासमे एहन अनेक उदरण बैठैत छी जतेक। पुस्तक ककरो सोच लक्ष्य आ भविष्य बदलनी देने अछि।
हमरा बुझाइ जे समय जीवनक सबस मूल्यवान। सम्पत्ति अछि। तऽ एक बेर चलि गेल समय कखनो वापस नहि अबैत अछि।
ह ई वास्तवमे जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण स् छै।
सच कहू तऽ ओ पुस्तक पढ़लाँ निर्णय लेगबाक क्षमता सेहो मजबूत होइत अछि।
हँ कियकि जतेक बेसी ज्ञान रहत ओतेक बेसी जिम्मेदारी से निर्णय ल जा सकत।
काल्हि हम एक इतिहासक पुस्तकमे पढ़लहुँ जे महान सभ्य सभ्यतासभ ज्ञान आब शिक्षाक आधारपर विकसित भेल छल।
ई बात बिलकुल सही अछि किआकि विकासक मूल आधार सदिखन ज्ञान रहल अछि।
हँ आ पुस्तक एहि जिज्ञासा के ओ लगातार जीवित रखैत अछि।
कली हम सोचैत छलहु जे पुस्तक बिना संसारक बहुत रास ज्ञान सागर एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी तक नहिही पहुँच पबैत।
ई बात बिलकुल सही अछि कियकि पुस्तक मानव सभ्यता स्मृति जी का काज करैत अछि।
सच कहू त पुस्तक में केवल शब्द नहि बल्कि शताब्दिक अनुभव विचार अस््तिक संग्रहित रहेत अछि।
हँ आ एहिहि कारण पुस्तक सता आ संस्कृतिक के जीवित रखबाक महत्व।
हमरा विश्वास जे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े समय पुस्तक पढ़नाइ लेल निकालत तऽ ओकर जीवनमे आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन आय।
हँ बिलकुल सही कलै कियाकि छोट- छोट नियमित प्रयास दीर्घकालमे बहुत पैघ परिणाम दैत अछि।
सच कहू तऽ पुस्तक मनुष्य के बेहतर सोचनी ह बेहतर बोलनी आ बेहतर इन्सान बनाबेमे मदद करत।
हँ आ एहि कारण दुनियाक अधिकांश सफल लोक पढ़नाइ के ओ अपन जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा मानैत अछि।
बिलकुल सही के लि पुस्तक ज्ञान अनुभव प्रेरणा विवेक आत्मविश्वास एहन अथाश अगर अ जा जाहिमे जते गहराइ मे उतरब ओतेक जीवनक अर्थ उद्देश्य आ सफलता के बेहतर ढंग से समझि सकब।
बिलकुल सही कलियै कियाकि जखन। हम अलग- अलग विषय। पर पुस्तक पढ़ैत छी तखन हमरा संसार के बुझबाक नवदिष्टि। प्राप्त होइत अछि।
सच कह त बहुत वर्ष पूर्वाग्रह केवल ज्ञानक कमी कारण बने छै।
हँ आ पुस्तक मनुष्य के तथ्य। तर्क आ समामाजके आधार। पर सोचनाइ सिखबै अछि।
कली हम एक दर्शन शास्त्रक पुस्तक पढ़ि रहल छल जाहिमे जीवनक उद्देश्य। मानव जीवन पर बहुत। गहरी चर्चा कल गेल छल।
तखन तो अहाँके बहुत विचार करबाक आवश। असर भेटैत होइ।
बिलकुल ओ पुस्तक पढ़ला बाद हम बहुत देर तक जीवन आ अपन लक्ष्य पात मे सुरचित रहलू।
ई पुस्तकक विशेषता होइ अछि जे। ओ केवल जानकारी नहि देत। बल्कि मनुष्य के ओ आत्मचिन्तन करबाक लेल प्रेरित करबाकैत अछि।
सच कहू त एक अच्छी पुस्तक पढ़ला बाद मनुष्य भीतर से समृद्ध महसूस करेेथि।
हँ बिलकुल क्या कि ज्ञान केवल बाहरी सफलता नई। बल्कि आन्तरिक विकास सेहो। करैत अछी।
कलिय हम देखलियौ जे पुस्तक पढ़णय लोक सामान्य चर्चा आ बहासमे बेसी प्रभावशाली ढ्ंग से अपन विचार प्रस्तुत करैत छथिन।
बिलकुल सही क ल कियकि पढ़नाइ सब भाषा तर्कशक्त आ अभिव्यक्त क्षमता मजबूत होइतत अछि।
हमरा लगे प जे पुस्तक मि छै धैर्य पूर्वक सुनना आ समझना से सीख छै।
सही कहलो कियाकि पढ़नाइ। स्वयं एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया छै।